की हाल समाचार ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ हँ हम ठीक छी
तहन की सभ होइ छै
किछ नाए बैसल छियै अहाँ कहियौ
हमहुँ हइया खाना बनबैत छी खेलहुँ अहाँके नाश्ता पानी भऽ गेल
हँ हँ भऽ गेल ह
अच्छ और की सभ करैत छीयै बौआ अहाँ पढ़ै छियै कि नौकरी करैत छियै
नाए हम एखन पैढ़ते छीयै
अच्छ गाम नहि गेलहुँ हँ
नहि एखन नहि गेलियै हँ
अचछा हम तऽ एखने एलहुँ गाम से गाम मे तऽ बड फड़ल छलए हे आम सभ ल लीची सभ कटहर सब
हँ हमरो माँ कहने छलखिन हमरो माँ गाँव रहै छथिन
तऽ जैतहुँ ने अपन गाँव मे कनि गाँव के अथी हेबाक चाहि ने आनन्द लेबाक चाहि गाँवो जा कऽ
हँ से तऽ छै लेकिन हम एतय पटनामे रहैत छिए ने पढ़ैके लेल ताहि दुआरे
अच्छ हँ पढ़ैवला विद्यार्थी सभके तऽ छैहे कि जहिया छुट्टी हेतै छैठमे जायब कि नहि
हँ हँ जबै की सब खाना बनै छैे
महत्वपूर्ण त्यौहार छी
हँ
खाना बनैया चना आलू के तरकारी आ हैा रोटी बनबैत छी नाश्ता तकर बाद खेनाइ बनायब
अच्छ
अहाँके की सब बनलै हँ नाश्ता सब अपने बनबै छी की होटल से खाए छी
नहि नहि हम एतय हम अपन दीदी लगमे रहै छियै ओएह हु हिनके लग मे खााय छियै तऽ करैला के सब्जी बनले ह भात बनले हँ दाल बनलै हे
अच्छ तऽ नाश्ता केलहुँ
हँ हँ नास्ता केलहुँ हँ
अच्छ तऽ के सब रहै छै ओतऽ दीदी रहे छथिन दीदीे लगसगर रहे
हँ हँ
तहन एखन अहाँ कोन क्लास पढ़ै छी
एखन हम फर्स्ट ईयरमे छियै
अच्छा पढ़ू तहन मोन लगा कऽ पढ़ब तहन ने माँ पप्पा के नाम रौशन करब
हँ
हँ पढूं मोन लगा कऽ और सब तहन कहियौ की सब होइ छै
और सब एकदम बढ़िआँ चलि रहल छै
तखन और तहन तऽ एखन छठ मे जायब गाँव
हँ आब एखन नहि छठ म जेबै
हँ हमहूँ एखने एयलहुँ ह फेर सोचैत छी जे छठ मे जायब
दिवाली छठि गाँवएमे करब गाँवएमे नीक रहै छै ने
हँ ओह मे बात छै जे छठि पूजामे जइयऔ सभ परिवार एक संगे मिलै छै नीक लागे छै सब एकटा गप सप करै छै नीक त्यौहार बनि जाय छै परिवार सब आबै छै नीक निकुत खााय छै घूमै छै फिरै छै
ओएहमे तऽ आनंन्द छै सभ परिवार एक जगह रहै छै तऽ गाँव जैतहुँ तऽ एखन जामुनसभ खयैतहुँ तारकुनसभ खैतहुँ नहि गेलहुँ हँ आहाँ हम तऽ खा कऽ एलहुँ हेँ सभ चीज
आ
अच्छा कोनो बात नई अगला साल जायब तहन खायब अहूँ सभ चीज लीची कटहर आम
हाँ हाँ और कहियौ तहन और सभ
और सब बढ़िआँ यए हैया खेनाइ हमहूँ बनबैत छी धिया पुता सभ हैया जलखै करत तहन जैत अहाँ के स्कूल दुपहरिआ कऽ स्कूल छियै तहन स्कुल जैत धिआ पुता टिफिन बनबै छी सेहो लंच लऽ जायत
ठीक छै तहन
तहन तऽ और सब कहियौ तहन
और सभ एकदम बढ़िआँ चलि रहल छै
तऽ एखन कॉलेज अहाँके खुजल यऽ कि नहि
हँ एखन कॉलेज खुजल छै हम कॉलेज नहि जाइ छियै हमर एतय ओपनसँ छै कॉलेज
हँ तहन तऽ ओपन रहैएा तऽ कहियओ कहियओ क जाइत हेबै परीक्षा सब भऽ गेल
हँ हँ एगो बचल छै परीक्षा आऔर बाकी सबटा भए गेले हेँ
अच्छा तऽ एखन पटने में रहब कि गाम जायब अपना माँ लग परीक्षा भेला के बाद
हाँ माँ लग जेबै
ओ अच्छा तहन नहेनाइ सोनेनाइ सब भऽ गेल छै
हाँ हाँ एखने कनी काल पहिले पूजा कऽ कऽ उठलियै ह नास्ता केलियए हँ
ओ तऽ छैए की कलहुँ हँ
नास्ता केलियै हँ एखने कनि पहिले पूजा कऽ कऽ उठलियै हँ
अच्छा तहन तऽ पूजा पाठ सब भऽ गेलै से किया
आ एखन पूजा सभ नवरात्रि के चलि रहल छै न गुप्त नवरात्रि ताहि दुआरे
तऽ नवरात्रि तऽ उपास करै छियै
नय नय उपास नहि करैत छियै बस पूजा करैत छियै
अच्छा हाँ आज सँ तऽ गुप्त नवरात्रि चालू भेल हँ अहाँ के दीदियो सब करैत छैथ
नय नय दीदी सभ नहि करैत छथिन
पूजा पाठ भऽ गेलनि हुनकर सभ के खेनाइ सभ बनि गेलनिहेँ तऽ नास्ता पानी भऽ गेलनि
हाँ हाँ सभ कऽ नाश्ता पानी सभ भऽ गेल छै, मामो जते रहे छीय तऽ हमर मामो। सभ रहै छथिन, सेहोसभ काज पर जे गेलखिन हे एखने कनि पहिले।
ह, साढ़े दस बजेय ने छै, तऽ छैह। ड्यूटी वाला सभ तऽ ड्यूटी जेबे कथिन कमेथिन ने तऽ केना चलतै घर।
ह।
हुनकर धियोपुता सभ गेल हेतनि स्कूल ट्यूशन ने
हूँ, हुनकर एगो बौआ स्कुल गेल छथिन और, अओर बाकी सभ हमरे सभ के तुरिआ के छियै तऽ हुनको सभके कॉलेज छै। तऽ एखन त कॉलेज बन्दे छै, ते दुआरे
तऽ अहाँकेँ दीदियो सभ गाम नही गेलथि हे।
नहि ओहो सभ नय गेल छलखिन गेल छलखिन क मतलब। महिना पहिले हमर मामा कऽ। उपलब बेटाके मूड़न छलै ताहिमे गेल छलखिन। तऽ ओहि लमे किछु हादसा भऽ गेलै ताहि दुआरे आबि गेलखिन फेर नहि भेलै ओम्हर तऽ काज।
अच्छा, अच्छा, कोनो बात नहि ओ तऽ होइते रहे छै। कनी मनी दुख सुख तऽ छियै हे।
हँ।
तहन त फेर तहन तऽ ओहोसभ जाकऽ एलखिन तहन तऽ ओसभ कटहर लीची आरने हेतथि गाम सँ
हँ, लीची त अन्ने छलखिन बहुत रास आ इहो बेर कनि बीचमे हमर एगो दूगो आओर बहीन रहै छथिन, इम्हरे हमर मामी के बेटी छथिन सँ एखने ओ गावे मे लेने छथिन एडमिशन कॉलेज। तऽ उम्हर गेल छल। लेकिन एडमिशनमे साइन चाहै छलै हुनका सभके तऽ ओम्हर गेल छलखिन तऽ ओम्हर। मामी अन्ने छलखिन आम सभ कटहर सभ।
तहन तऽ अहाँ खेबे केलहुँ तहन तऽ अहाँ आनंन्द लेबे केलहुँ गाव कि पटना कि त। कनि गावे भऽ गेल तहन तऽ गाव गावे होइ छै, अपना माय बाप। से दूर तऽ कनी अलग भऽ जाइ छै।
हँ।
हमहुँ गेल छलू गाम तऽ अपना मम्मी पप्पा सभसँ भेट केलहुँ हे भैय सभ आयल छलए बहिन सभ आयल छला सभसँ भेट घांट केलो हे सभ अपन एंजॉयमेंट केलहु।
ह।
तहन सभ एलहुँ धियापुता पढ़ैया ने बाहर मे स्कुल खुजि गेल छलए।
हाँ।
तहन आओर सभ कहियौ तहन कि सभ होय छै।
तहन एखन तऽ किछो नहि होइ छै, आब हम ऑनलाइन लेक्चर सभ खरीदने छी एखन पढ़ै लए हमर इग्जाम सभ हेतै कोनो। ताहिके लेलऽ हम एखन ऑनलाइन लेक्चर कीनलियन हँ, हँ, हँ।
अच्छा। तहन तऽ बढ़िआ यए अपन मेहनत करबै।
हँ, ऑनलाइन मे पैसा लगलै हँ तहन तऽ पढ़े पड़ते नीक सँ।
नहि नहि मेहनत करू करू माँ पप्पा के नाम रौशन करू। खूब मेहनत करू मोन लगा कऽ। तहने ने पढ़बै लिखबै तहने किछु बड़का बनबै।
हँ।
मोन लगा कऽ पढ़ियौ मम्मी पापा एते करे छथि तहन तऽ हुनका। किछ तऽ हयबाक चाही जे हमर बच्चा कऽ रहल यऽ कए भाय बहिन छियै अहाँ
हम तीन बहिन आओर हम एक भाय छियै
अच्छा बहिन सभके बियाह भऽ गेल छैनय
हँ हँ तीनू बहिनके बियाह भऽ गेल छै एगो बड़की बहिन छथिन से दिल्ली मे रहै छथिन मजली गाँव में रहे छलखिन एखने कनि दिन पहिले तऽ हुनकरो परसू टिकट छलै ट्रेनके तऽ वापीमे रहै छथिन ओ तऽ ओ वापि गेलखिन हँ आओर छोटकी बहिन जे छै सेहो दिल्लीए मे रहै छथिन अपन
अच्छा तहन धियापुता सब छनि हुनका की नहि
हँ बड़की बहिनके छै दूगो धिया पुता एगो बेटा ओर एगो बेटी एखन माऐ लग छै
अच्छा अच्छा पढ़ैत हेतै धियापुतासभ आब तऽ अहाँक छोटे बच्चा सब त दूइय एकके सालके बच्चा सभके बाहरमे तऽ एडमिशन करा दै छै अहाँकेँ
हँ हँ तीन साल के बौआ छै सात सालके बुच्ची छै
अच्छा तहन तऽ बड़ सुन्दर छनि अपन एगो भाय एगो बहिन तऽ हेबाक चाही अहाँके जरूरीये छै
हँ और फेर मझली बहिन के एगो बुच्ची छै और छोटकी बहिन के एखन नहि भेले हेँ धिय पुता सब एखन टाईम
अच्छा चलू हेबे करतै कोनो बात नहि छै एखन तऽ हँ सभटा राधा रानीके कृपा हेबे करतनि
हँ
तखन ओरसभ कहियौ तखन तऽ पढ़ाईए चलैए अहाँके
हँ हँ आब हमरा अखनी क
करे छिये कि नहि
हँ रोज गप करैत छियै एखन आब ऑनलाइन लेक्चर लेने छियै तऽ आब टाइम टेबलसँ ऑनलाइनेक बच्चाके पढ़ाइ चलैत छै तऽ हर समय तऽ नहि रहे छियै फ्री जखन टाइम भेटैया तखन एखन गप कऽ लै छियै ओना आब एखने दू तीन दिन पहिले
बात क लै छी तऽ सबके अपना अपना हाल समाचार बुझि गेलहु एक जगह कुशल समाचार तहन कहियौ तहन ओर कहियौ कनि कहियौ हाल समाचार सब
अहाँके के कहलक ई कार्या ई कार्या ऐप्प क बारेमे
हमरा एगो हमर बहिन बेटा छथिन न
हँ
से हमरा बतेलखिन जे ई वलामे काज करू तऽ अपन बात विचारसभ करू अपन कल्चरके छथिन कहलियै ठीक छै शिवम नाम छियै हुनकर
हँ
उएह बतेलखिन जे एना एना करू
हू हमरो हमर एगो दीदी बतेने छलखिन इहा चीज के बारे मे जे एना एना छै ऐप्प सभ तऽ हमँ कहलियै जे तहन देखै छियै
हँ नीक लागल एहिमे आबि कऽ अपना कल्चर बारे मे छै सब जानकारी भेटैत छै छै तन तऽ अहाँके ई सब आन्नद आबै छै
जतेक करबै ततेक तऽ आओर नीक न आय काल्हि तऽ सभ अपन अपन कल्चरके बढ़ावा दैते छै
छैहे की कतहु भी रहु बाहर लेकिन अपना कल्चर के नहि बिसरू हमर धियापुता सबके तऽ सेहो सिखबै छियै मैथिली भाषा ओ सभटा बाजै छथिन धिया पुता सभ मैथिलीए भाषा बजैय हिन्दीमे तब स्कुल में हिन्दीमे खाली बजैय बाहरमे अहाँके से हमरासबसँ हिन्दी मैथिलिएमे बात करैत छथि
हँ हमहुँसभ अपना घरमे मैथिलिएमे गप करैत छियै
आब स्कुलमे तऽ अहाँके बुझले य जे नहि गप्प करबै से तऽ नहि चलत लेकिन हमहूँ जाय छियै तऽ मीटिंग सब मे तऽ हमरो से धिया पुता मैथिलीेए में बजै या अपन एक दोसरा से बच्चा सभसँ दोस्त सभसँ करै छै अहाँ
ह तहन आओर सब सब बढ़िआं न
हँ हँ एकदम बढ़िआँ छै तहन अहीँ कहब ने आओर सभ कहियौ पढ़ै छियै तऽ कथीके तैयारी करै छियै
ओना हम एखन साइंस बी एस सी जुओलॉजीसँ कऽ रहल छियै आओर हम सोचै छियै जे आ घ सरकारी नौकरी तैयारी करियै तऽ सरकारियो नौकरीके पढ़ै छियै एखन
करू करू भगवान अहाँके अथी दिअ तरक्की दिया करू मेहनत करबै तहने न मेहनत करबै तऽ फल भेटबे करत
हँ
मेहनत करू जत्ते मेहनत करब ततेक फल भेटत परहु मोन लगाकऽ पढ़बै तहन माँओ पापाके लागत न जे हँ हमर बच्चा खूब तरक्की केलक हँ परिवारोमे सभके मोन खुशी हे तहन मोन लगा कऽ परहु